हँ-अ हँ
की हाल समाचार अई ठीक छी
हँ अहाँ
हँ हमहूँ ठीक छी
आओर बौआ कहू हाल समाचार
हाल समाचार ठीक छै
की सब खेलौं हें आइ कथी खेलौं हें हँ
आइ तऽ बहुत चीज खेलियै या आइ तऽ दालि भात तरुआ
ओ कथि छलैए आई से
नहि रहै कछु नहि पूरी तूरी ई सब
ओ
हूँ
अच्छा आओर कथि कहै छै माँ ठीक अइ
ठीक छै अहाँ सब
हँ आब हँ आ बंगरू
हँ बंगड़ूओ ठीक अई
ओ
मंगरू के कनि आओर सब आओर सब ठीक छै मंगरू ठीक अछि
जे फोनो ने करैया कहियौ बंगरू
ई की कहियै ई बंगरू के फोन करै या
हँ आर ओ अहाँके के दीदी ठीक अइ
हँ हँ मंगरू फोन करै या मंगरू
कहाँ करैए या उहाए तऽ पुछलहुँ हेँ मंगरूके हाल समाचार ओ हमरा फोन कैरिता तऽ अहाँ थोड़े पुछितौँ
हँ से
नहि करै से कहियौ न आ तऽ कहिया तीन महिना पहिले रहाए फोन केने ओहिया स कहाँ करै छै फोन
रुकू
पता छै ओहि बेर आएल रहै तऽ एतेक खर्चा केलियै हम एकरा सब दिनके पाँच छअ दिन रहलै कहियो सिंहारा एनि कऽ दियै कहियो लि- -ट्टी एनि कऽ दियै कहियो किछो एनि कऽ दियै आ तखन पता नहि एहि बेर गेलैया तऽ की भऽ गेलै या हमरा स बाते नहि करै छै
-त्म छै
हँ आर शिखा ठीक अई
के
शिखा
हँ ओ ठीक छै आओर कहू अहाँ के ओमहर सब गर्मी केहन अइ
गर्मी तऽ बौआ बड्ड छै की कहू बड्ड गर्मी छै तेहन रौद उगै छै न पंखोके हवा अहाँके गरम बुझाइ छै
पइन भेलै या की नहि
पईन भेल रहै आ एक बेर पईन भेलै आओर मेघ गरम कऽ देलकै या
ओ
प्रचण्ड धूप उगै छै बुझियौ ने कपड़ा सभ घरेमे पसारि दै छियै आ दू घंटामे कपड़ा सुखा जाइ छै
हँ गर्मी के कारण
हँ एखन तऽ जहियासँ अहाँके ई रौउद प्रचणड उगै छै एक महीनासँ तऽ हम कहाँ बाहरमे कपड़ा धरै छियै घरेमे धऽ दै छियै
हँ नहि नहि ठीके करै छी
आ खाना बनबै छियै काल्हि स तरकारी बना कऽ धेलियै आ नहि धेलियै फ्रिजमे बिसैर गेलियै साँझ मे तरकारी महेंक गेल रहै हूँ बुझियौ तऽ सबटा सब्जी फे- -क पड़ल तरकारी तखन रातिमे अलूके भुजिया बनेलियै रोटी बनेलियै
हँ
तखन खेलखिन
ओ अथी भेल ठीक पंखा उंखा
हँ ओ ठीक भऽ गेलै आर कथि कहै छै इहाएसभ बात यइ तऽ दू दिनसँ त हमरा काजे तते छै घरमे झोल सब छलै भऽ गेल तऽ वहाए सब झड़लियै या
हँ
इहाए सब काज छै देखियौ आओर हमहूँ जेबै अपना नैहिरा कछु दिन लाए
कियाऽ
ओनाहिते गर्मी छुट्टी छै तऽ कहलियै पुछलियै या हिनका तऽ कहलखिंन या ए से चलि जाउ दस दिन लाए घूमि फिर कऽ चलि आयब
हूँ
तऽ चलि जेयबै कछु दिन लाए आ फेरो आबि जेयबै अहाँके
मलेमास के बाद जे- -बैय आ मलेमास के बाद जेबै आ पन्द्रह दिन रहबै आ चलि एबै एतहु तऽ अहाँके खाना पीना बनाबऽके रहै छै न तै दुआरे ला आ बुझिते छियै बुढ़बा केते खिस- -सआह अइ हँ
हँ हँ
बुढ़बा कत्ते खिसिया छै आओर सब तऽ ठीके छै छै की कहू
ऐं खाना पीना भऽ गेलैया ओ बैसल छियै
कथिला आइ जायके नहि या बाहर घूमऽ तूमऽ
घूमऽ तऽ जेबै उहाए साँझमे जेबै साँझ ब्ती ले ले जेबै साँझ तांझ बारि देबै आ मंदिरे ऊपर कनि आरती भऽ जेतै तखन आबि जेबै तऽ आइ चाभी लऽ क नहि गेलखिन किने तब चाभी धऽ देबै बाहरमे आ तहन जेबै कैल की आबि जाइ छथिन तऽ खिसिया जाइ छथि- -थिन गारिह पढ़ऽ लगै छथिन
ओ
ताहि दुआरे ला आब बताउ हम पूजो पाठ नहि करू
नहि नहि करबै किया न
हम खाना पीना बना देबै सभचीज कऽ देबै आ घरमे हम बैसल रहै छी तऽ हम भगवान लंग दू मिनट नहि दियौ आएँ हमरा मरब तऽ हमरा भगवान काज देथ-
हँ से तऽ छै नहि नहि जाउ मंदिर तंदिर जाउ
हम अपन आगाँके नहि बनाउ सभदिन हम घरे संसारमे लागल रहब
जाउ तऽ कनि टाइम पर आबि जाउ ई नहि कि आब गेलहूँ अं बैठले छी ओतऽ दोस्त
नहि हम नहि जाइ- -छियै ओ बुढ़बा अहाँके झूठे कहलक या ओ बुढ़- -बा ओनाहिंते हमरा देख नै चाहै या
हँ
बुझलियै
हूँ
ओ केहनो अथि करब न तऽ ओ बुढ़बा नहि अहाँके अथि करै छै आ बुुरबबाके चालि चलन देखि कऽ न आब हमही चुप भऽ जाइ छियै अपन भानस बनाकऽ आगाँमे धऽ दै छियै अपन खा लै इहाए आ ओकर बादमे हमहूँ अपन छोड़ि दै छियै थारी उठा लै छियै
हँ ठीके करै छी
हूँ बाजब तऽ ओ बुरबा सङ्गे हम लड़ब दिन राति
नै नै बहुत आवाज कऽ रहल अइ पंखा उंखा ज्यादा आवाज करै या की
हँ बौआ पंखा जे चल ठीक करेलियै या न पता नहि की भऽ गेलै एहिमे एतेक आवाज छै नींदो ने हाएत रातिमे आ डरा जाइ छियै उठै छियै तऽ
ऐ छी की नहि एसपीड चलैया की नहि पंखा
प-हँ पंखा तऽ ठीक भऽ गेलै स्पीडो चलै छै लेकिन ओहिमे आवाजे ततेक छै तऽ अहाँके नींन्द हराम भऽ जाइया हमरा
ओ
आब कहबै बुढ़बा ग्रीश त्रिश लगा देतै पता नहि केना हेतै ठीक
हँ हल्का लगै या ग्रीस उरिस लगब पड़तै
हँ आर
आओर की कहू हमरो कनि एते रौद छै कि कतहु जाइ के नहि मन करै सब
हँ तऽ रौदमे निकलबो नहि करू पाँच दिन कहै छै बाहर नहि निकलै ला धूप मे
हूँ
पता नहि कैएला एहन धूप छै कि आदमी जरि जेतै एक घण्टा जेयतै तऽ ह ऐं कनिक जे हम गेल छलियै या तुलसी चौड़ामे जल ढारह तऽ हमर पैर पाकि गेलै ओतबे देर मे
ओ बहुत गरम भऽ जाइ छै
हूँ बुझियौ तऽ छत जेना बुझाय छै ई आइग निकलै छै आब पइन जे नल जे चलेबै नल जे चलेबै ने तऽ जेना बुझात गरम पइन नि- हिलै छै तेनाहिंते जेना लगै छै गरम क ले लिया पानि
हँ सेहन पानि नीक लगतै
कोइ नहि निकलत
आ ई ठीक अए बौआ
हँ बौआ तऽ ठीक यैए की कहू फोने नै करैयै हँ दिन भरि ओकरो काज रहै छै भानस बुढ़िया जे छै से काज एकोटा नहि कर देे आ खेतै चारि रंग के कहलकै काल्हि जे कथी कहु म की अं मटर पनीर बनेलौ हैं। ओकर बादमे राए ता बनेलु हैं। ओकर बाद ओय मे करेली के भुजिया बनेलो हैं कायल अतेक के कायल रैब रहेते भु या आँगनबाड़ी रहै ओकर बन्द। आ घरे मे रहै तऽ खाय छै राक्षस जेना मदद ने करै छी अके असगरे हमर बच्चा दिन भेर करैत रहैया काज हम्म। आब की करियै घर ने नीक पकड़ा गेल। मना करै छलै हमरा बच्चा सब लेकिन हम ने मानलौ। हमरा कचरा घर पर हरा गेल दिन भैर हमर बेटी अ खटैत रहै या। अ बुढ़ियाके देहमे आएग लगतै बजर पर से। दया नाम त चीज ने छै ओकरा बुढ़िया के। कनिको दया ने छै जे बच्चा भऽ के करै या ते हम जहन संघरै छी तऽ हम बनाएब।
आ
चार रंग के जे हमरा खाय के जे टाइम ये से खाली खायमे नीक लागत आ भैर दिन बैसल रहब देह सड़ा ले आ कोनो बूढ़ो ने छै। के जवाने छिये। अ गरमी छै आंगनबाड़ी मे। कमाय छै ने ते पाय के गर्मी छै।
आय जे गर्मी छै और कुछ ने छै।
अगर जे हम बाहर कमाय छी ते हम घर मे किया कमाएब।
करब फेरो बाद में।